ह।
हँ। ठीक छी। हां हँ हमहुूँ सब ठीक छियै
की करै छी।
कहाँ किछु एखने सुति कऽ उठलहुँ हेन। ओनाही बैसल छी।
अहाँ की सभ करै छी। चाय नहि पिले हऽ नहि आइ नहि पिलिय हऽ आब पिबै
हमरो उएह
अहाँ की सब करय छी आहू सुतय कऽ उठलू हन
हँ एखन किछु नहि केलहुँ हेँ बस सुइते कऽ उठलहुँ हेँ
पाइन बुनी के टाइम रहैत छै तऽ लोकके खाली नींन्दे आबय लागल
हँ निन्दे आयत
हँ निन्दे आयत ठण्डा जे भऽ जाइ छै मौसम से तैअ पर नीन्द हुअए लागै छै
हँ हँ बड नीद होए छैय भोरो में खूब लेट उठल यऽ तैयो एखनो दू घंटा तीन घंटा सुति रहल य
हँ पानि भेलै तऽ पर मौसम ठण्डा भऽ गेल छै तेहे पर नीन्द लागैत छै
हू
कहलहुँ अहुँ छलो सहल एकासी नहि लए काल्हि तऽ सहलो रहियै से पुझलौ
नहि हम एखन एकादशी नहि करै छी
अहाँ करै छिये नहि हमँहू नहि करै छी हमर सास सब केने छलखिन
अच्छा
अच्छा हँ हँ उएह हमर सास सब करै छथिन ओ सब तऽ चौबीसो करे छथिन
एअ उबर अथी होइ छै
हूँ हूँ ओयमे बड़ धर्म होइत छै चौबीसोमऽ
हँ आ जो कहे छै एकादशी व्रत सबसे महान छै
हँ सब तऽ कहलो ने वर्त से बेसी महत्व एकादशीके छै
हँ
हमर साऊस सब करै छथिन चौबीसो हमहुँ करै छियै हम अठानबे आब हमहुँ
हँ एखन हमर माँओ सभटा नहि करै छथिन
हू एगो करैत हैते महिनामे
जे नीक रहल नऽ से केयलो
हँ बहुत नीक रहै छै देवउठानवला तऽ सब करै छै गाँवमे बच्चा बच्चा
हँ उएह हमहुँ करै छी
हू हमरो सबके एतऽ नैहरो मे सासुरो मे सब ब बच्चा सँ लऽ कऽ सब करत ओ सब ओ दिन त सत्यनारायण भगवान कऽ भगवान बाबा भगवान छथि हँ सत्यनारायण भगवानके पूजा भेल कुशियार सब जे ओ रखैत हेबै
हँ हँ हमर बाबा लग शालीग्राम छलखिन हे ने अपन
आओ ठाकुर जी रखने छलाह हँ हँ आ एक दिन सुतबैओ कऽ आबै छैन टे
हँ सु
हँ सुइत रहै छथिन हँ ओएहामे सुताबै छथिन सभ
हँ
हँ आ देवउठान एकादसी कयला स बहुत धर्म हैत
हँ से तऽ होइते छै
ह गाँव सब पर तऽ बच्चा बच्चा करै छै बहुत लोक तऽ बुझबो ने केलक लेकिन अपना सबके मिथिलाके लोकसभ तऽ बुझै छथिन तऽ बच्चो सब सभ केलक
एकादशी केलक एकादशी के प्रात ब्राह्मण भोजन
हँ ब्राह्मण खुएलक हुनका दक्षिणा देलक
हँ
हँ ई सब हमर सबके सउस करै छथिन
हँ हँ होइ छै ओहि त ओहि ब्राह्मण के दक्षिणा इ कते आदमी तऽ एतए प्रण करैया जे सभ एक काज
हँ करबे करै छथिन तऽ एकादशीके अहाँ सहबै ब्राह्मण खुएबै तऽ दान करैए पड़त नै
हँ
हँ दुआसी दिन जे ब्राह्मण खुएबै तऽ दानु पुन लोग करै छै ओएह दिन न एकासीके दिन लोक दान नय करैय छै कियाकी ओहि दिनका दान नइ होइ छै दान दुआसी क लोक दान‌ आ अय बेर तऽ बुझियौ दू दिनना एकासी रहे बहुत लोक आय करे छै
आंह
कै जगह मतलब पुछलियै तऽ कहै छै आइ हम करबै आ बहुत आइ हेतै जेना मतलब साधु संत सभ ने भेलय
हँ हँ
हँ हुनकर सब आय रहे वो गृहस्थ वाला सब तऽ काल्हे केलके लेकिन बहुत अपन आईये साधुएसन्तवला म करबै
अच्छा एना ओ सभटा भऽ गेलैए की कहै छै विधव्यवहारसँ आ
हँ कतहु देखबै आइ हेत आ कतहु देखबै काल्ह हेय तेना एकासियो मे क देबै
हँ
हँ
तै दुआरे
हूँ
अहाँ कत कत घुमलियै पटना मे आरो
नगा नय कतौ गेले की घुमबे या पानि तते होय छै ने एतौ काल्हिो कनिक झीसी एले त पानि भ जायत त थाल सब कते भ जायत जाय के कतो मोने ने होइत रहत
सौसे मोन किच किच किच किच जकाँ करैत हेतै
आ जेबै रास्ता पर तऽ टेम्पू सब मे तते भीड़ रहत जे चरहय मे उतरय मे सैह न आ थाल खीचमे नहि किछु लैके मोन हैत आ नहि कतहु जायके मोन हैत हँ त हँ तैयो गेल रहियै घुमय लए बजरंगबली मन्दिर एक दिन
महावीर मन्दिर
हँ ओत जे पटना मे छै ओत तऽ गेल रहि एक दिन इएह कपड़ा तपड़ा कनि गेलियै तऽ लेलियै दोकानसँ
लगै
बरस हो बाजारो सब छै आ मौलो सब कए गो छै त ओहे मे कनी मनी हँ त मोले सभमे गेलियै कनि मनि किछु किछु लेलियै हन
हूँ
आ थाल खीच दुआरे उतरैके मोने नहि होइ छै ततेक पानि अ मतलब आइ भोरसँ तऽ बुझियो होइत छले एखन रुकलै हन
हँ बड पानि होइ छै
पानि सेहो कोनो झाड़ कऽ पानि नहि देत ओ बिदिर बिदिरवला जे पानि होइए थाल खीच करैवला से पानि होय छै
खूब के बरसतै ने से नहि बरसै छै हँ से त छैे न तनी जे पड़ते ना नीक जेका ह तै के बाद लड़े लगबै हँ त किच किच मे मोन होयत घुमै के थाल खीच मे नय जतने बेौरी रहै छै से सएह निकलत आ पूरा दरीवला आ ओहन हालतों में नए निकल सकय हँ तब आओर अहाँके चाय पानि भेल सझुका नय अखन नय भेलै आबे हैत आब हैत
हँ
कियेकि आब त साँझ पड़ि गेलै त लोग घरमे झाड़ू बारहैन साँझ बाती त ओरियान करत
साँझ बाती मऽ जेना लाइन तइन तऽ रहिते छै आ पहिलुका जमाना वाल थोड़े डिबिया लालटेम कऽ काज करे छैय लोक भगवान लऽ धुप दिप तैँ नऽ कहलहुँ पहिलुका जमाना जेना लोक कऽ डिबिया लालट माँजय कऽ तेल भरैय कऽ थोड़े काज रहै छै आब
आब तऽ जे हुँ ओहै दीप देखेबै धूप जरेबै भऽ गेलै साँझ बा हँ ओ सब पहिलुका टाइम मऽ तऽ माँ सभ कऽ देखियै जे चाइरे बजे सँ लालटे माजै डिबिया मऽ तेल दै ओय डिबिया टेमी सब लगबै तखन राइत कऽ साँझ बााती दै सौसे
हँ पहिले केँ छलै य ईसभ
हुँ लालटेम कऽ शीशा सम मऽ जो कारी कारी लागल रहै छलै ओय मऽ छाउर दऽ दऽ कऽ कपड़ा सँ माजैय कते सा साफ होय दुआरऽ
हँ चमकौल ओय सँ बेसी आ पहिलका साँझ हमसभ अथियो सँ दै छलियै यऽ पहिले धूप दीपसँ दऽ देलहुँ आ ओहि केँ बाद हमरा बाबा कहलथि जे जहन खाना बनऽ लागल तऽ ओहिमे धूपदानी मऽ आइग धऽ कऽ धूप सँ देखबै लऽ
हँ धूमान सन धूमन से जरेेनै सँ धूमन सौसो धुँआ लगबैत हेब धूमन सँ।
हाँ रोज करतैथ कनि कऽ जहन खाना बनबैत रहै छलै माँ सभ तऽ कनिकेँ कहततैथ एय मऽ आइग दिअ ओइ मे सरर धूमन देलेथ आ रोज रोज कऽ रोज साँझ देखैत
ओहो बड़ निक रहै छैय सांझ केँ धूमन जरा लिय। तऽ कोनो ऐहन किछ रहल तऽ घर दुआर सँ भाइग गेल ओय धुँआ पर।
अच्छऽ
हमरो सब कऽ टाइम अइ अहाँ ऐबै तखन नऽ ओतऽ सँ आइब कऽ खाना बनत तखन नऽ। हँ सेहै तऽ कहलो आइगे नै रहै छैय तऽ आब लोग की जरैब। की करब तऽ हँ गोइठे पर देबै तहने ओइ मऽ सँ धुआँ फेेके छै
हँ।
तेयो हमरो सब कऽ कहियो कहियो एखनो धऽ देय छियै जरबै कऽ मौन भेल तऽ आइग। तऽ नहिये रहै छैय कतौ।
तऽ गैसे पर कनि गो कऽ गौइठा लऽ कऽ धऽ देलउ ओहै जे जैर गेल। लऽ कऽ ओहै पर। ताहि केँ बाद कनि छीट लेलहुँ धुपदानी मऽ दऽ कऽ सोसे देखाए देलहुँ
हाँ तऽ की करते लोक जड़बे लऽ तऽ किछ नै किछ तऽ कर हे पड़ते
हुंअअ ओना तऽ नै भगवती सब के लोक कहे छैय कनि सांझ के धुंमन देय छैय तऽ निक रहे
अओ हाँ अपना घर मे भगवती नै छेलखिन हे बस बाबा शालिग्राम के पूजा करे छेलखिन
अऽ नय हमरा सबके कालीजी भगबती घ मे छैति नऽ अखनो छैति
अओ
तऽ हुनका पहले भौरे तऽ सब नहा सोना कऽ सबेरे से हुनकर अथी निपाए छैय
हँ कालीजी हमर नानी गाँव मे छेथिन
हूं हुनका फूल तूल अपन चरहल अड़हुल सब से श्रृंगार होइ छैय हुनकर अड़हुले फूल चढ़़ै छैय और ते नइ कोनो फूल अड़हु बेसी चढ़य छै हाँ अड़हुल आ तऽ अड़हुले अपन चढ़ेलेयथ तऽ हुनके सांझ के धूंमन तूंमन स
कनी देखा द कुछ लोक क मतलब इ सब चीज बेसी पसन्द रहै छन कालीजी कऽ उनका बड्ड पता आब धूंमनक धूंमनो हुनका बड़ पसन्द छेन
हाँ
तऽ हुनका कनिक धुंआ तुंआ अपन गैस से खा देलउ गौठा पर धरा कऽ
हाँ हाँ
चूलहा पर खेनै बनेना तऽ बुझियो सपने भऽ गेले आदमी
हाँ आब ओ सब सपने भऽ गेले आब ओ कतह हेते करल लोक के
त बीच मे गैस के दिकत भेल रहे त हाँ लोक लोक तऽ देखलिये कनि मनी चूलहा पर बनेलख हन अइ बीच में लोक कनिके हँ ठीके कहलिय अहियोमे कनिक बनेलके